कथीके इग्जाम छौ उएह पी जी वला
पी जी वला एग्जाम छै ई पूरा महीना तऽ इग्जामे रहतै
कैएटा भइल कैटा बचल छौ
एखन जे छै तीन गो पेपर भेलै हन आइ चौथा छै। टोटल आठ टा पेपर छै
हुँ ठीके छै आओर हालचाल
बढ़ियाँ अहॉंके की सब भए रहल छै।
एम्हर की हेतै। वर्षा छै वर्षा भए रहल छै स्कूल के बेंच डेस्क। बना रहल छियै।
अच्छा बेंच डेक्स बना रहल छियै।
हुँ हुँ हुँ कौशल बाबू भेटलै उ बनि रहल छै ओम्हर कनी मकान उकानके से काज चलै छै उ आयल रहै ओ एस डी ओ सैहेब भेजने रहै एकटाके मिस्त्रीके लेकिन ऊपरमे ईंटासँ अगर बनबै छियै तऽ बहुत लम्बा सेटप चलि जाय छै लेकिन टाइमो बेसी लागि जेतै की बुझलियै आ गार्जियन विजिट कै रहल छै। ओकरा रोकि कऽ रखने रहै छै जैह बच्चा हय छै तऽ पैसे ने हेतै।
सही बात छै जे बच्चा भए जायत बढ़ियाँ छै ने आब स्कुल। आगू बढ़ि जायत तऽ कनि देखैयो मे नीक लागते मैनेजो सब चीज बढ़ियाँ से। पर हेत ने।
हँ हँ अहाँ सोचलियै हन जे तत्काल नय किछ हेतै ने। ओ ईंटा वाला सेटप बादे मे हेतै ताधरि। पॉल एलिवेस्टर सबसँ जे आगूसँ कनि बनि जेतै न दूटा हॉल। दू चारि पाँच महीना तक तऽ जे बच्चा हेतै ओकरा तऽ रो रोकि सकैए आरामसँ। हुँ वैह सब पर ध्यान चलू
बेंच डेक्स जे बनबै छिये तऽ लकड़ी सब खरीदलियै की प्लाइ सब वाला टाइप के बनै छै।
प्लाइ प्लाय देबै ओ लोहा वला एंगल बला फ्रेम आनलियै हन
अच्छा।
ओ दऽ के शुरू से स। प्लाइ आनू प्लाइ प्लाइके कटिंग कए कऽ।
हुँ
ओकरा अथि कै दियौ।
ओ जे छै की कहै छै कमरा सब आयल ये की।
नय एखन ओ फ्रेमेवला बात चलि रहल छै न। कौशल बहु एक दू महीना भए गेल हेतै लोहा अनला कौशले ने नय आबैत रहै। ओ नदियामी बला के जाइक। कहलियै तऽ ओ नै बना देलकै अनठाबै दू दिन तीन दिन चारि दिन एना कए कए कऽ घिचलकै बहुत दिन।
हूँ
संजोग स काल कोसल के धरा गेलै त ओकर समान तमान। ाकी तऽ काल। कनी देर काटलकै फेर बर्षा भए गेलै लाइने चलि गेलै। फेर आबवाज जखना आबै।
एबे करत कि जहन अब आईन लेलियै हन समान सब तह जेते कतऽ बनेबे करते कि।
हूँ तोहर सब देलको किछ नोटिफिकेशन अथी बाला।
नै एखन तक त नै देलकै आइ काल्हि आइ काल्हि कए रहलै हन आब देखियौ। की होइ छै एग्जामके कोनो ठीक नै छै। अगस्त आब चलि जेतै जुलाईमे तऽ नहिए जेतै नोटिफिकेशन।
हूँ ओ मेन्स वेन्सवला जे गपशप करलैत रहै से सब।
नै ओकरो सबके मीटिंग होइ बला छलैय एखन पन्द्रह तारीख से पहिले कहलखैन होय बाला छै। ओयपर फैसला आ पता नै की हेतै।
सरकारी काजमे कनि लेटसेट भैए जाइ छै न।
हँ हँ लेट त भयेजाय छै।
आओर एतऽ ठीका पड़का रास्ता सब बनलै कि नै यौ।
दए देलकै हन ठीक तऽ छै।
हूँ
ओन सु दिय लेकिन ओहनो ठीक नै छै काल्हि तऽ सब आबैत रहै ओकरा अईठाम जे एलै हन सबसे परेशान ह।
राहुल सिंह ओहिठमा जे भोज सबमे आएल हेतै लोक सब।
हँँ ओ बेचारा उज़रा पैजामा उजरा कुर्ता।
हूँ।
लेकिन तइयो जे छै से समथ रहए
समस्या छै अपना सबके तरफ बहुत दिक्कत छै रोड सड़कके ओकरा ठीक कनेए रहए जल्दी ठीक भए जाए तऽ बेसी बढ़ियाँ छै ओतऽ बाढ़िस बाढ़ि सब एई बेर नै एतै नै यौ आब बाढ़ि की ऐतय।
बाढ़ि सब आब की एते शायद संजोग रेयरली कनि मनी जे आबि जाय
हूँ
कते बाढ़ि भैर जीवन बाढ़िए पहाड़ीके लोक झेलताय लोक केना गाँवमे रहतै रे बाउ।
ह।
जे नौकरी लए लतै ओ चल निकलि गेल जे नौकरी नै लेलकै हन से।
हँ तहियो सुविधा। नाव पर लक नाव खेए बला एगो खोन दिक्कत छै।
उ त।
खेती बाड़ीमे दिक्कत भए जाइ छै हूँ। अहाँके इसकुलके एखन टाइमिंग की यैऽ।
इसकुलक टाइमिंग छै हमर न बजेसँ लए कऽ डेढ़ दू बजे तक।
अच्छ नऽ स दू।
साढ़े आठे बजे कोचिंग छै साढ़े छ बजे स।
तहन तऽ टाइम अहाँ सब कऽ पूरा बंहेले रहैत हैत।
दू बजे केँ बाद तऽ पूरा फ्रिए भै जाइ छी।
हँ सेहो बात छै दू स दू बजे कऽ बाद फ्री भेला कऽ बाद एखन तक बर्षा में क्रिकेट सब होयते नै हैत तऽ टाइमो पास केना आफेत भै जाय।
टफ भै जाइ छै इहै कारिया फाड़िया ऐप रहल तऽ कनि मनी गपशप जे भै गेलभै गेल ओहिना धिचाई छै चैल रहल छै।
तास तास सब नै चलै छै।
हम नै खेलाइ छि यै चलै छै दलान पर। सभ संगे की लोक खेलतै।
हऽ अहाँकेँ लेवल कऽ प्लेयरो तऽ नै भेटैत है
नै लेवल की हमर सब कऽ लेवल सब।
नै सब सीरियस भै केँ खेलाय वला रहे छै तऽ कनी खेलाय में नीक लागे छै।
हँ अपने दोस्त महीम रहल कनि एक सर्कलमे रहल तऽ लोक खेललक। ऐना लोक की खेलतो।
उहै नै भोज रहलै बढ़िआ राइत मऽ।
बड सुन्दर वर्षे भै गेल खाली वाटर प्रूफ पंडाल लगेने रहे। खाय मे तऽ नहिए दिक्कत भेलै खेला केँ बाद लोक कऽ घर जाइमे सब भीज गेले।
हँ तऽ खायकेँ लेल लोको खून भै जाइ छै कोनो दिक्कत नै भोज बढ़िआ रहै छै तऽ भीजनायो ओते असर थोड़े करै छै।
बकी आब तऽ अहाँ सब कऽ इसकुल कऽ। टीचर सब सब बी एडो कऽ डिग्री प्राप्त कै लेलक।
सब कहै ओ आलोक बाबू नारायण जी हमरा पास नै हे छै। एगो और लड़का कऽ राखलियै न ओ रखने छियै न ओकरा विषम्हर कऽ पोता कऽ। ओ ओ कहाँ करै छै।
कहियौ डी एल एड सब कै लेतै।
नै ठीक छै ओ साइबर कैफे वगैरह फल्ना चिलना चलबै छै।
हऽ हऽ तऽ अपन ओइ केँ साथ साथ अगर ई सब इंटेस्टइ छै त डी एल ए यू पी वला हालकि डे बि त गेलै लेकिन फेर डेट बढ़तै अगर केओ करे वला हेतै तऽ अप्लाई कै लेतै।
कभी कभी तऽ हमरा अपने मोन होइ छै जे हम कै ली फेर सोचै छियै
नै तऽ इसकूल जे यहाँ चलेबै माइन कऽ चलू डाइरेक्टर बनबै या किछ बनबै तऽ ओ रजिस्ट्रेशन कऽ लेल तऽ डिग्री चाही न। तहने न नाम अहाँ कऽ रहत नै तऽ थोड़े रहत अहाँकेँ नाम पर रजिस्टर्ड थोड़े हैत। तहन अहाँ एक तरहसँ इन्वेस्टर खाली भै जेबै ओइ इसकुल म
कोनो रूप स मालिक रहबै न रे।
हऽ मैनेजिंग देखबै ई देखबै तऽ अलग बात छै लेकिन एगो फुल पावर अथी जे होइ छै।
नै एहन डाइरेक्टर बनै केँ लेल बी एड जरू छै की।
हऽ यौ।
हँ
सब गाइडलाइन सरकारके छै इस्कूल से जुड़ल जे शिक्षासँ जे इस्कूलके मैनेज जे करतै आब। अकाउंटेंट सभ बनैके लेल नहि रहतै लेकिन डाइरेक्टर प्रिंसिपल आ टीचर ई सबके लेल तऽ ओ डिग्रीक के जरूरी छै ने डाइरेक्टरोके लेल रहैत
छी कन्फर्म छी
हुँ हूँ कनफर्म। छै अपना अनुभव से पता नहि लेकिन हम कतौ पढ़ने तढ़ने नहि छी लेकिन डायरेक्ट। डॉक्टर बने के लेल त रहयए के चाही।
कियाकि अ
जरूरी पड़तै लए लेबै म लै छियै लए लेबै फेर झुटोके नौकरी उकरी का मन हो जाएगा आर चैल जाउ
हँ हँ हँ नहि ओने ठीके यऽ जे करै छी। अच्छा ठ एगो दुगो आओर काज ताज करबै तऽ की दिक्कत छै।
एगो अधगो काजके सेटप आओर करबै धीरे कनि घरके प्लानमे छियै ने
अच्छा घर बनबैके
घर वला चीज भए जेतै ने
हुँ
निश्चिन्त भए कऽ
घर बनेबे घरे पर ने की उम्हर साइड मे
पप्पा सब रहै छथिन ओतऽ ओतुका प्लान करै छथिन।
मर घाटिया दिशा नहि।
हुनकर कुमार चाह के बगल मे
हँ वएह
ह
ओहो ठीक यऽ
हँ उएह दलान बला जे छै ने। ई घर पर कऽ दलान जे छै
हँ ओतहु बना ओतहु एक कट्ठा से कम थोड़े
सावा कट्ठा छै ओ फरारी के सबके तनी कमी छै सब चीज महादेवने ई छै ने जे लफड़ो छै कनि
ओ नहि तहन तऽ सबसँ मेन उएह रहत फ्रंट रहत दूगो सीधा सीधा रोड के सामने गाड़ी लाग जायत तऽ ओ ठीक यऽ ई वाला रोड कनी चारो कम छै ओ वाला कनी ज्यादा।
देखि आब आय होय काल्हि होय फेर तो बनबे करतै ओतऽहुओ नहि बुझलक एखन कनि तत्काल जरूरी छै ने
हँ जरूरी तऽ छै घर जरूरी छै बना लियो स्टार्ट कए देबै ने तऽ बैने जायत
छथिन तऽ पापा पलानमे एहि बेर देखियौ की होइ छै लाख दू लाख तीन लाख तक रुपैआ खर्ज हेतौ ने चलऽ भाइ आदम कए
बढ़ियाँ से ठार के के नोर्मली एगो जे होइ छै ऊपर उपर फनिश बीस लाख छु दे छै
देखही
पन्द्रह बीस लाख
इएह न तऽ ओते ओतेक मैनेज केनाइ असम्भव न छै तै दुवारे किस इ काज करैए पड़तै तऽ किछु काजे कए कऽ ओसभ हेतै जे अपनो पास लोके किछु एम्हर आम्हर रहेै सेहो सब तऽ बुझै छै छी हमरा घरमे लगातार तऽ तीन गो उपनयने भेलैँ हन
हँ सेहो छै खर्चा तऽ होइते ये अब
एकटा उपलइनक मतलब छै तू कतबू सोना चाँदी इक्ट्ठा कै लही डेढ़ दू लाख रुपया देख लै छै
आराम स विद्धे आओर वाला सामान एते छोटे मोट चीज खरीदै मे चलि जाइ छै पच्चीस तीस एक लाख तऽ केनाहितो देख लै छै
तऽ
ओ चलू ठीके ठीक छै जाइ छी परीक्षा दै ले फेर बादमे करब फ्री ठीक
राखि